किआ
ठीके छै अपन कहियौ।
अपनो बस ठीक की सब भऽ रहल छलै।
किछु नहि कनि आइ उएह कहबे केलहुँ अपना नहि व्यस्ततासँ निकललहुँ तऽ काल्हि क निक गड़बड़ रहै मतलब थकान रहै। आ कन बुझा रहल अइ सर्दी टाइप कंठ किछु किछे नय आवाज भारी छीक से सब स्वस्थ तऽ तऽ बुझिते छियै आदमी के
स्वास्थ त अइ कल केकरो बहुत आइ काल्हि कोइ ठीके नहि छै
कोइ ठीके नहि छै ध्यान दैत रहियौ तखने
खान पान जते भऽ गेलै हेँ बेसी असर तऽ ओकरे पड़लै हन स्वास्थ्य पर
ओकरे असर पड़लै या एते रौद अं ए-मतलब रौदमे जेना फेर ओहि बीचमे की भेले की दू दिन रातिक खूब पानि भेलै मतलब एक घंटा नीक पानि भेलै
तऽ ठण्ढा भऽ गेलै अ-ओहि दिन आ दिन भरि फेर अगिला दिन रौद तऽ ओ ठण्डा गरमसँ असर कनि
आब आओर की भऽ गेलै ततेक सभ अप-रहऽ लगलै नऽ अपन ठीकसँ जे कनियो एम्हर ओम्हर होइ छै कि तुरते स्वास्थे पर पड़ि जाइ छै
तुरत खराब भऽ जाइ छै मोन एकदम खराब भऽ जाइ छै लोक रहै छै ओरियाल पोरियाल आब पहिले तऽ एना तऽ छै ने जे रौदमे काज करू कि किछो करू
आदमीके शक्तिए खतम भऽ गेलै या
सभटा पहिने तऽ उएह रौद लगिते छलै सभके पहिनेयो तऽ इहाए गर्मी ने होइ छलै
पहिनेहो तऽ इहाए गरमी होइ छलै तऽ कनिक तऽ देखियौ कनि तऽ अन- सब भेलै या पहिले एते रौद नहि रहै पहिले गर्मी नहि रहै छलै गाछ वृक्ष बड्ड रहै ने चारू- -कात
से रहै आ-उ चारक घर छलै न
चारक घर छलै चारू कात गाछ वृक्ष ठंडा रहै छलै पोखरि आबे
आब तऽ सब अपन अपन पैके रहहै छै घरमे
सब घरमे बन्द रहतै की ओहिमे हेतै ओ तऽ असर पड़बे नै करतै सबके मकान ओ ईटा पत्थरके असर तहन करबे करतै देखबे नहि करबै तऽ असर तऽ हेबै करतै सेवला बात छै
ओहोसभ एतेक भऽ गेलै ई जे पंखा की सभटा चीज तऽ स्वास्थ्य के लेल खराबे भऽ गेलै हेँ
खराबे भऽ गेलैया अहाँ ए- सीमे सुतू तऽ खराबी करत कूलर बड़का चला लियऽ ओतऽ खराबी करत बड़का पंखा चलाउ तऽसे खराबी करत
आ पहिने कतेक बढ़िययाँ गर्मी छलै आ सब बियैन डोलबैत रहै छलाए
बियैन डोलबैत रहै छलाए पंखो ए सी आ कूलर के कहाए पंखोके नै रहै लोकके
पंखो नहि रहै सबठाम कतौ कतौ देखतियै जे पंखा रहै छलै से एकटा पंखा अछि तऽ कोई एहन आदमी छथि तऽ तिनके दऽ देल जाइ छलनि ओ
हुनकें दऽ देल गेलनि
आब तऽ से नहि छै ओहो कत्तेठाम अहाँके एक घरमे कम सऽ कम चारिटा पंखा लगाउ
अखने भेलै या चारिटा घर एसी वला रहै हूँ आओर सभमे बड़का बड़का कूलर लागल रहै बड़का बड़का कूलर जत्र तत्र कूलर पंखा तेना रहै सब तऽ हेज
आ तैयो नहि अथी चेन
तहियो चेन नहि कनी काल आराम तऽ बड होइ छै। लेकिन ओ देहपर भारी पड़ैत छै लोकके
ओ हमरो सबके पिछला बेर उपनयन छलै अहिना कूलर सभटा चीज रहबे करनि व्यवस्था अपन गरमीमे छेलनि आ तहू ओहिमे मतलब सब एके मे मोन खराब भऽ गेलै
सबके मन खराब एतऽ संजोग ककरो मोन नय खराब भेलै ककरो मोन नय खराब भेलै कनि अपना हमरा अपना कंठ तंठ दुखेनाइ बहुत इहो भेलै कनि ठंढ़ा पाइनो बेसी पी लेने हेबैऽ
सेहो सर्दी ककरो सर्दी भेलै ककरो जर भेलै अयला के बाद ओ असर तऽ एला के बादे ने ओ
एला के बाद होइ छै हु
ओकर बाद ओय काल मे तऽ जोश रहै छै सभके अपन कऽ लैये जेना तेना कऽ कऽ
आ ओ अपना सबके लिखल नै छै एकटा दोहा मे पहिला सुखी निरोगी काया तऽ से वला बात छै पहिल तऽ सम्पत्ति अहाॅंके स्वास्थे ऐ ओ नय रहल तहन फेर किछ नय कतबो गहना कपड़ा खेनाइ पड़ल रहत
किछ नय ओई आगू मे किछ नय छै
किछ नय हमर मैयाॅं कहय पहिले जे छोट रहियै हमसभ तऽ सभसँ पैघ पैघ समांग होय छै तऽ हमसभ कहियै कि छोट रहियै त कहियै जे सामांग की सभ स पैघ बच्चा रहियै तऽ किछ नय बुझियै मोन खराब केना होय छै की होय छै हं यै जरुर पैंच मैया से मांगै छै पैसा रुपैया रहतै पैंच देतै कि सब मंगतै से तऽ मोन तऽ ठीके रहै छै लोक के मोन मे
बहुत सभसँ पैघ सहीमे समांगे छै समांगे रहत तखने अहाँके बाल की बच्चा कि बड़ की घर सभ पूछत
सब किछ हैत
आय अपनो पुछबैय ककरो।
अपनो पुछबैय आ नैय त अपनाय अपन। इे मन सोहाय छै लोकके ने दोसर के किछ करऽ के इच्छा होइ छैइय। केना सकतै लोक
हमर काकीके मोन खराब भेलनि तऽ गैस एतेक नहि ने होय पहिने आब तऽ बच्चा जनबै छैय तकरो गैसे भऽ जाइ छै तऽ ओ कहथिन कि गै बूची कनि पीठ दाबि दे जे गैस भऽ गेलेन पीठ में बड हमरा सबके हँसी लागे। कखनो कहैछेत कि पीठ में गैस भऽ गेल कखनो कहछेत माथ में भऽ गेल कखनो पैर मे भऽ गेल। गेल तऽ हमस दाब तऽ दियैन हुनका। हँसियन बड देख जे ई पीठ में कतहु गैस हो गैस। तऽ पेट भू होइत छै भऽ गेलैय।
पेट फुल लैय। तऽ भैग आ एना कतहु होय लेकिन आब जे देखै छियै आब तऽ। ठीके मे पैर सऽ लऽ के माथ।
ठीके होइ छै पैरसॅं माथ तऽ गैसें होइ छै ओहि कारणसँ कखनो पैर दर्द कखनो माथ दर्द कखनो मा- हूँ किछो सँ किछो उल्टी किछ होबऽ लगै छै
किछो अहाँ डॉक्टर लंग जेबै तऽ अहाँके लाज भऽ जाएत कहैयमे जे की कहबै
लाज भऽ जाइ छै की कहबैन
यौ उ-पेट दर्द करै या माथ दर्द करै या ओहो पेटमे कखनो नीचा कखनो ऊपर कखनो बीचमे
किछ सँ किछ हाॅं
किछ न किछ होइतै रहै छै आ ठेहुन दर्द तऽ खेला भऽ गेलै आब
हाॅं
ओतऽ सभके पहिने बूढ़ सूरऽके होइ छलै आब तऽ सबके ठेहुन दर्द भऽ गेलै आब कोइ नीचामे बैसबे नहि करै छै
बस बस सभचीजे भऽ गेलै अहाँके खान पान गड़बड़ वातावरण गड़बड़ बच्चा पेटमे आएल तहने सऽ तते दवाई खाऽ लगैया जे ओ जखन निकलता बाहर तऽ देहमे तऽ तेज रहै छै कनिके दिन भेल ओकरा तते गर्मी तते ई सब चीज त-तुरते मन खराब मने किछ छैहै नै भेलैया सुध
आइ हमर बेटीके मोन खराब भेलै ते स्कूल से फोन आएल एते जाइयै कालमे कहने छलाए जे मन खराब लगैए हम नै जाएब हम कहलीयै जे टेस्ट छौ तऽ दऽ चलि जो गेल ओ अपन कहलकै ओकर बाद आबि जाएब हम नहि आनलियै बदमासियो करै छै ने बच्चासब जे नहि जाएब स्कूल पढ़ाइ नहि होइ छै ओतऽ सब फोन केलक गेलहूँ एलहूँसे लागल की कोन पहाड़ तोड़ि देलियै
कोन पहाड़ तोड़ देलियै।
से आबि कऽ बुझू दू घंटा तक बेहोशे छलौं
इ- हेए ठीके बेहोश भऽ जाइ छैं लोक बेहोस भऽ तेहन कऽ नै आ देहके शक्ति खत्म भऽ गेलैया
एकदम खत्म भऽ गेलै हँ
देहके शक्ति खत्म भऽ गेलै किछु कऽ लेब एकटा कतहु सऽ खास कऽ आबि जा-आबि कऽ जे करू किछो तऽ देहमे
से तऽ एकदम नहि मोन करै छै ताहि दुआरे होइ छै कतहु जाइ सऽ पहिने सभटा काजके निपटा दियै
सबटा काज कऽ कऽ जाइ हम तऽ कतहु तेहन जगह जाइ छियै जे रातुका रहल आयोजन तऽ सब चीज समेट समाटि तऽ बिछौन तिछौन झार झुरी कऽ जे आबि कऽ किछु नहि करऽ पड़ैए रातिसॅं
से तऽ हमरो रहैया लेकिन हमरा की होइया कए दिन सभटा कऽ-कऽ जाउ तखन जे कोइ दू गोटा पहुँचल रहै छथि तखन तऽ होइ छै बाप रे बाप अपन कपार अपने फोड़ि दियै आब
अपने फोरिली नहि ओ तऽ नहि बर्दाश्त होइ छै बाप रे
एकदम नहि तखन कोइ खाइ पीयैवला रहलथि नहि तऽ कोइ गप्पे देलथि तऽ ओहो मुश्किल छै आब हुनका संगे गप्पो करू फेर हुनका खेनाइ पिनाइ करू एकदम बड्ड मोन तंग भऽ जाय छै।
बड मन तंग भऽ जायछै। देहि लोक के नय सकै छै आब। स्वास्थ्य ठीके ब स्वास्थ्य भेनाए बड जरूरी छै। आब देखियौ ने कनि एखन हमरे सभके कोनोसे अवस्था तऽ नय भेलैय। लेकिन अभी लागत रहत जेना नीचां मे बैसि जाय कनि देहभारी भऽ गेला सऽ। ऊठल नय होइत रहत ठेंघुन मे कखनो दर्द तऽ कखनो किछु मने किछु ने किछु किछु ने किछु सबके लागले रहे छै। अच्छासँ दुःखत। सबके कैना क के लोक लोक ध्यानो नय दै छै कनि। पहिलका सब चीज सब छोड़ि देलकै पहिले अपना सबके रहेय जे निचा मे बैस कऽ खेनाय बनबे चूल्हा पर चाहे गैसो एलै तऽ गैसो नीचे मे लोक केँ रहैत छलै। आब ठरे ठरे ठरे ठरे एहिस ठेहुन ओ बड़का कारण भऽ गेलै। ठारे ठारे भऽ गेलेय ओ स सुन्दर लगे के चक्कर मे
किछो जे खेनाइ बनबय लगथिन माँसभ खास कऽ कऽ पकवान तऽ कहथिन बैसि जाउ ठाढ़ नय रहु आ एतऽ बेसी घी घी लगतै।
हँ हँ
ओ ठाढ़ नय रहऽ दैतैथ लऽग मे पाथर रैख तै पानि रखते तखन ओ सब तना कऽ के पकवान बनबे छै। छलखिन भरताय जे जे जेते तऽ आ नीचा मे बैसि कऽ आब तऽ सभ ठढ़े ठाढ़ बनबै छै।
सब ठड़े ठढ़े
तऽ तैं एतेक पेड़ो दुखाइ छै ने अहाँके कनि कालके बात लागत की पैर ठाढ़ भऽ गेलहन एकदम नय काज करैत रहै छै।
इहो होइ छै लोक खेनाइयए पिनाइ पहिले लोक कहै छै आब जेर जेबै पएर ठेंघुन दर्द ई दर्द कहबै तऽ डॉक्टर अहाँकेँ कहत मने जे निक डॉक्टर छै कनिक अपन घरेलू टाइपेनिक लोकके तऽ कहत जे अहाॅं की सीखब छोटकी माछ खाउ तऽ आब की भऽ गेलैए ओ तीसी खाके चल ने आ मड़ुआ खाउ तऽ ओसभ चलन हटि गेलैए अपनासभके
हटि गेलै पहिने अपने आपे खा लैत छलै
पहिने आपे अपन तीती सजमनि तऽ तीसी के चटनी ते केनाहु कऽ के भात संगे त रोटी सगे लोक खा लै छलै।
बेसी काल उएहसभ बनि गेल जाइत छलै।
उएह सभ बनि गेल छलै तऽ आब खेनाइयो हमसभ मड़ुआके के रोटी सब गरीब लोग छोट रहिये तऽ मोने नानी गाम जे जइये तऽ चूलहा पर मड़ुआ के रोटी बनेत रहै छलै। एकटा काज बाली रहै छै।
तऽ पहिने तऽ अगर सभ हँसे जे हुनका ओतय मड़ुआ रोटी बनैत छलनि आ आब उएह टोन बदलि गेलै हे अरे हुनका तऽ गेलहुँ मड़ुआ रोटी भेटल
मड़ुआ रोटी भेटल आ आबओ धनिक लोकके खेनाइ भऽ गेलै मड़ुआ
एकदम
आबऽ आ लेकिन खाय सँ स्वस्थ लोक रहै छै। तँ ओतेक नय होइ लोक केतेक त जरूरत के चीज खाइत छलै आब ओ तते भ गेलेया जे आब हो
आब देखोने छोट बच्चा सब के चश्मा लगे छै हमर बाबूजी के पचासी साल में कहियो चश्मा नय लगेलैथ
तहन बुझियौ
आ ओ अहाँके भाग सोवाइत सब दिन भागवत पढ़ै छलखिन देवी भागवत रामायण हरदम किताबे पढ़ैत रहै छलखिन पतरा देखनाइ कहो चश्मा चश्मा नय लगलखिन आ हुनका जे होएन कहियो आँख दुख त ओ बन फूल तेल रखे छलखिन ओहा लगा ले छलखिन हुनका पेट दर्द माथ दर्द कान दर्द सभटा ठीक भऽ जाइ छलैन ओहसँ ओ दबाइ कहियो नै खेलखिन बाद मे जाके ओ चिन्नी के एकटा दवाई खाय लगलखिन से तहु मे एक लो लैटाके शरबत पियै छलखिन तखन चीन्नी के दवाइ खाइ छलखिन
तखन चिनी के दवाइ खाइ छथिन आब जे खेतै तऽ तेकरा लके ऊड़िए जेतै सेबे हु आर देह के कोनो सब सुनते नय रहलै बर्दाश्त करे के
एकदम नय रहलै डॉक्टर हुनका कहलकेन की जे अहाँ एना किया केलियै शर्बत पीबे तहन चिन्नी कत से ठीक हैत कहलखिन जहिया चीनी नय पीबै तहिए हमरा चीनी खतम भऽ जायत तैय दुआरे हम चिन्नी खेबे करब
खेबे करब
अहाँके काज छी अहाँ दवाइ दिअ हमर काज छी हम चिन्नी शरबत पिबे करब बिना शरबतके हम रहियए नय सकै छी
बुझू तऽ कतेक क्षमता रहै पहिलका लोकके खेनाइ खाइ छलै सबचीज नियमसँ खाइत छलै
एकदम नियम स